हेलो
जल्दी हेलो
हेलौ ठीक छै पपा हेहो पप्पा हँ अपन कहियौ अपन कहियौ
बढ़िया बढ़िया आओर की सब भऽ रहल छै
एखन तऽ चाय पानी के बेर छै न्
हू
ह
अच्छा
हँ हँ
ओ आ तभियौ कत्तऽ स कत सु बोलियौ अपने
हम जयनगर सँ
ओ आओर के सब छै घर मे
अहाँ कतऽ से बजै छियै
बेनिपट्टी
बेनीपट्टी स आ तहन तऽ तहन तऽ कोनो दूर के नहि छी
हूंम्म
आ
सब ठीके छै आर सब ठीक छैे हम जयनगर लग मे
अच्छा
जयनगर से एम्हरे बीचे मे
ओ हूंम्म हूंम्म नाम
हँ ओहि के बगल मे छियै अथी खपरपुरा भऽ कहबै छै हमरा सभ के
हूंम्म हूंम्म हूंम्म
अइ ठन
ओ आओर बौआ सब ठीक छैथ
हँ सब ठीक ये सब ठीक हमरा हमरा चारि टा बौआ अय
ओ सब छोटे छोटे छथि
नहि नहि नम्हर नम्हर यै पैघ पैघ भऽ गेलै दुनू के बियाह भऽ गेलियै बौआ सब के बियाह भऽ गेल यै
ओ
अहाँके नहि भेल आओर सभ ठीक छै
हूंम्म हमरो भऽ गेल छै एकटा बौआ छै
हँ छोट यै
हँ अखन देढ़ साल के छै
हँ तहन तऽ बच्चा छथि
हूंम्म हूंम्म
हँ हँ आओर सभ सभ बड़ सुन्दर
हूंम्म अयबेर जितिया कहिया अय अय बेर जीतिया कहिया अय
जितिया जितिया हम नहि बुझलिय यै एखन
ओ
हँ जितिया हमरासभके नहि धारैत छै तऽ जितिया नहि करैत छीयै एना चढ़कतै सबचीज हँ एना से की कहै छै खाइ पीबै छै धिय पुताके खुआ दै छै ओमठन करा दै छियै
हूँ
हम मगर उपास नै होइ है उपास नहि नै उपास नहि पितरैन खाइ छै
अच्छा हमरा सबमे ने पितरायनो नहि खाइ छै आओर जतियो ने करे छै बस ओमठन करै छै खालि आ कते लोक हूंम्म कते लोक के होइ छै मतलब जहन जितिया केलथि तऽ मतलब जितिया के व्रत नहि केलथ लेकिन पिट पितरायन खुएलथि
हँ तऽ हमरा सबके पितरायान खाय छथिन आ लेकिन जीतिया के उपास टा खाली नहि होइ छै उपास नहि भेल चढ़ल नहि उपास करतै तहन तऽ चढ़ौतै ने जितवाहन के तऽ जितवाहन के चढ़ेने छै उपास सेे नहि होइत छै तऽ चढ़तै केना
ह
ओय दूआरे
ओ अय बेर रक्षाबंधन तऽ भी लगैये अठाइस तारीख के हय कि ने
हँ हँ
पहिनेे रक्षाबंधन के बाद हय छै अथिन ने जितिया
जीतिया तऽ अहाँके अथीमे पड़ि जाइय ने
ह इएह गर्मीे सबमे होइ छै न
आसिनमे
मतलब आबे हेतै ने मन लग हमरा लागे अथी रक्षा बंधन के बादे हेतै ने
जितिया
ह मतलब कियाकि ओहिमे मतलब देखे छै ने कि गर्मी रहे छै तऽ कहे छै प्यास लागैत रहैया
अ
तऽ हमरा लागै शायद कही गर्मीए मे तऽ नहि होइ छै एहि महीना सबमे
जितिया लए हम बुझलियै नहि अखन रहैत गर्मीेए मे जितिया कथी मे होइत छै जितियाक कथी ओमे होइ छै ई कथीमे कोनमे किएक नहि नहि ओतेक नहि हमरा अथइ होय छै गर्मिएमे बस आधमे अन तारीख नहि अथ के लि बुझलियै
अच्छा अच्छा आओर दुर्गा पूजा सब करै छी कि ना
दुर्गा पूजाके हँ उपास
करै छी
हँ
ह तहन तऽ बढ़िआँ छै अच्छा दसो दिनके व्रत करै छी ह आओर कतहु अपन मिथिला मे कतहु घुमा उम गेलहुं हें कि नहि जेना मिथिला हाट
मिथिला हाट मे कथी छै किछु नहि छै मिथिला हाटमे
हँ हमहुँ सब गेल रहियै मतलब एहन तऽ किछु छै नहि घूमयवला
जे पहिले होय छलै खाना पीना चीज बोस उएह सब देखऽवला उह मड़ुआ रोटी देने रह रोटी जे पहिले होय छलै ढेकी जात
हँ मतलब ओकरे दुबारा दोहराएल गेल जेना पहिलका शद जते चीज छले हा ने सभ जेना बिसरल जाय छथिन त सभके याद दिलायल जाइ छै क मतलब सबटा ह ह
जे आन होटल मे नहि भेटत त इ सबमे भैटे छ ओहिमे पहिलके चीज सबटा भेटै छै
हँ हँ पहिलके चीज सबटा देखायल जाय छै
हँ जब ई सब एना पहिलुका लोक खाय छलियै पीबै छलियै ढ़ेकी जांत ई सब
हँ हँ सबटा ओहिमे ह
भानस चूल्हा पर भानस अथी की कहै छै ओहि तब तब दुआरे तब जे माटिके रहै छलै पहिले ओकरा किदन कहै छैले से माटि वला सेह
अथी ओकरा अथी जेना जेना दही पौरै छै तेना वाला जे तरवा जकाँ जे आबै छौ सैह
ह ओहिमे तऽ रोटी पकेलक से सब चूल्हे पजारन चूल्हा जारन बाला चूल्हा कथी के तयो बहुत दूर छै
अ हमरा सब के इम्हर से त बेनी पटी से तऽ बहुत दूर बाग इमरो सँ बहुत दूर तीन घंटा चार घंटा जाई मे लागि गेल
हँ दूर छै
और दुर्गा स्थान हमर कहियो आयल छी कि ने उच्चैठ
दुर्गोस्थान हमरा सबके घर लगसँ बहुत दूर सात आठ कोष पड़तै नहि सात आठ कत अहाँ सबके बेनी बेनीपट्टी ओहिठाम नजदीक पबै छै ने
ह मतलब पाँच मिनट के रास्ता मतलब बुझियौ ने लोक पैदलो चलि गेल
आ बेनीपट्टी सब कनिके काल लगै छै
हँ पैदलो जा सकै छी पाँचो मिन मतलब गाड़ीसँ जेबै तऽ पाँचो मिनट नै आ पैदल जेबै तऽ दस बीस मिनट
से हमर नन्नैदो एकटा छै ओतऽ धकजौड़ीमे
अ त झकजौरी से कनी टाइम लाग झकजौरीसँ अहाँके मतलब बुझयो ने आधा घंटा
हँं सएह लगे छै धनोजा लगमे छै दुर्गा स्थान
हँ धनौजा भऽ गेले आगा दुर्गा स्थान से आ दुर्गा स्थान पीछे भऽ गेले
हँ पीछे भऽ जाइ छै
हँ पहिले धकजौरी धकजौरी के बाद अहाँके नबटोली नबटोली के बाद बेनीपट्टी बेनी पट्टी के बाद अहाँ के दुर्गा स्थान दुर्गा स्थान के बाद धनौजा बीच मे इम्हर दे बीच मे इम्हर देपरा देपरा बड़हा जरैल ई सभ पड़ि जाइ छै ह ह
आर सब चीज बड़ सुन्दर छै देखत देखावला ओहठुमक भगवती बड़ सुन्दर छथिन बड नीक
हँ ओत के भगवती त प्रसिद्ध छथिन ह हँ प्रसिद्ध छथिन पूरा अथीमे नाम छै
ह सबटा सीन देखाबे छै ओहिठमा
अम्ह
सब चीज के सीन छै भगवान छथिन बड नीक लगै छै तऽ मंदिर सब तरि भऽ गेले ने बड सुंदर लगै
हँ आब त पूरा मंदिर अंदिर पूरा भगवान भगवती के अंन्दर मे ए सी तेसी सब लागि गेले ना
सबचीज हँ आब बड्ड फैसिलिटी भऽ गेलै ना
आब त बहुत भ गेले ह आब त मेला तऽ एनी टाइम तऽ ओतऽ लगले रहय छै
हँ हँ सबदिन
कत्त कत्त के लोक सब आबै छै देख के लेल
आ ओहिठमन छागड़ो चढ़ै छनि सभ पोखरि भीड़ पर
हँ हँ हँ आ फेर ओइ के बाजू में अइ कालिदास मंदिर सेहो छै जे मत मतलब जैस प्रसिद्ध छथिन ओ तऽ कालिदास हँ कालिदास हँ जे मतलब अथी धार पार केने रहथिन जे ओ सेहो सब सबटा अई साइड मंदिर छनि हुनकर कालिदास
ह
ह आबू कहियो घुमि फिर लेब आबू कहियौ नीकसँ घुमि फिर लेब ह्म
तऽ घूमैके टाइम छै ने
हँ सही बात अब तऽ बच्चा सब तऽ नम्हर नम्हर नम्हर भ गेले त आब तऽ घूमे के टाइम हँ सही बात
हँ लेकिन अपना सबके जातिमे देखियौ अपना ब्राह्मणमे एतेक लोक नहि घूमैत छै कनि आब उएह
हँ उएह छै इएह सब हँ आ एम्हर उम्हर जेबै तऽ फेर लोको सब ई छ ने एते दुनिया बदलि गेले लेकिन अपन सब के मिथिला मे जे किछ किछ लोग छैन हुनकर सब के सोच नै अखन तक बदलनि है हँ सोच वएह छनि
से घुमला स देखबे करै छी केना भऽ जा
हँ हँ उएह वएह भ जाइ छै फल्ना के पुतोहु कतऽ गेलै ईहो मतलब ई सब नहि होबक चाही अपन वएह न तऽ और ह और अच्छा
बाबा धाम गेल छलहुँ हें अ ई सब ई सब केलहुॅं हें
हँ तऽ ई सब तऽ हँ ई सबमे तऽ लोग जाइ छै ने और अहाँके तऽ बच्चा सब नम्हर भऽ गेलै तऽ आब तऽ दोसर के साथो नै बच्चो सभके साथमे लऽ लेब आरामसँ आब जहन छोट रहै छै तऽ बच्चाके अहाँ घुमेलियै आब जहन अहाँ बूढ़ भेलियै तऽ बच्चा अहाँके घुमायत आब
हँ तऽ आब बौआ सब साथमे जाइया ने
हँ हं बढ़िआ छै और की कहे छै खाना पीना सब तऽ आब रातिमे राति के खाना तऽ अखन नहि तैयारी भेल या
राति के एखन केना हेतै राति कनि क तऽ वएह रोटी सब्जी ईसभ बनतै ताइमे जमैय आइल छैथ ने
अच्छा
ह
हँ तऽ जमैय आयल छथिन तऽ जमैयके जमैयके तऽ कनि भाई जमैयै जेका आदर हेतै
तैमे तऽ अपना सबके तऽ बुझले यै
हँ बिना तरुआ बिना ई सबके तऽ बिना फीका देबय के कोन छै दऽ सकैत छै लेकिन अपना अपने नहि देल जाइत छै
नहि दाई राति खनक कऽ भात नहि खाइ छथिन तऽ हुनका लए रोटिए बनतनि
ओना कहल जाइ छै कि अपना मिथिला मे ब्राम्हण अथि जमैय के रोटी नहि देल जाइ छै सादा सुखा हँ लेकिन आबके जमैय सभ नहि खाइ आबके जमैय सभ कहै छैनि नहि हम रोटिए खायब हँ हँ आब वैहय होइ छै ने कि हमरो ई सब जे जाइ छथिन अपना मतलब सासुर हमर हसबैंड सब तऽ कहै छथिन कि आब नहि ओते देखल जाइ छै जे रोटी नहि खायब रोटी खाइ छथिन
आब एक दिनसँ जे दोसर दिन दऽ दियौन तऽ कहथिन जे हमरा नीके नहि लगैत छै‌ हमरा गैस बनि जाइए
हँ सही बात छै गैस बनि जाइ छै पहिले जमाना में लोकोके पचतो छलेया पहिले के खाद पानि अलग छलेया आब के खाद पानि अलग छै
चीज से नीक देखैत छियै किछु
आ नहि पहिलका एहन खाना मे ने स्वाद छै पहिले के खाना मे स्वाद रहै छलैया आब के खाना मे स्वादो नहि छै हँ अखन मे अखन अहाँ जारनो पर जे खाना बनेबै अहाँके स्वाद नहि आयत किया कि सब मे तते दवाई तवाई देल रहल छै ने सब्जी सबमे जे स्वाद ह हा
जतेक तरकारी निकलैया से सभमे तऽ रहै छै अहाँके केमिकल दै ल तऽ कतऽसँ अहाँके स्वाद एतय चाउर खइयौ तऽ चाउर मे सएह छै पहिले लोक देखे छलियए जे ओहुना लोग सब्जी भात तरकारी भात खाइ छलए तऽ सुन्दर लगैत छलै आब देखैत छियै से आब दूध रोटी खाउ दालि रोटी खाउ कि स्वादे नहि छै